छै
जी सब नीक छै अहाँ अपन बताउ ने अपने के की हाल छै
पहाड़ सब निक छै स बढिया छै आ ओर बतबछी खाना पीना भ गेल छी
जी खाना पीना भए गेल छै अपने के खाना पीना भए गेल छै
ह खाना पीना भऽ रहल छै त घर व लोको सब ठीक छै मााय बहण भाई सब ठीक छै
जी घर पे सबलोग नीक छै माय बाबू दादा दादी चाचा चाची सब लोग नीक छै सब अपन अपन अपन काम मे छै आ कोनो कोइ काम भए गेल छै तऽ तै छै अपन सब
ह काबूज नीद लागै रहै हँ ह व गर सा सोइ छै
हमरा रातिमे बड़ा कम नीद लागैत छै हमरा जब बर् करै छै तबे सर जाइ छै आज ते अभीे सुति के उठले छी ते अभी त अी नयाजू न लगे छै
भाय मारै छै लाग छै र नीन्द लागै छै लग
न तऽ नीन्द नहिन लागै छै ओ तनी हो जाइ छै अभी सुत उत के उठले छी ने तऽ अी तनी अहाँ से सीधे बतियाइ छी कुछो करै छी न
ओ आ ओर बताई छी को मतलब एकजाम मरब छै स्कूल मे त को समझ आइ छै
न ए दू चारि गो क्वेश्चन बनै छै जे मतलब दसवी क्लास के रहे छै उह
हम त कोषने मे चक्कर आ जाइ छै समझना छै का बनाै छै का न बनाय छै
ए तऽ अभी पढ़ै छी न नू एहि कारण एक बार सिलेबस देख लइ छि बढ़आ से पढ़ लेबे छै ओकरा बाद अपने बन जाइ छै सब ओकरा बाद आसान लागे छै अभी एक बार न पढ़ले छी ओहि कारण बुझाइ छै मान ल अहाँ कखग सिखबे ने करै छी अहाँ सीधे हैंडराइटिंग देख लेबैत छी ककरो आ तऽ अहाँके थोड़े किछो बुझाइत छै तऽ ओनाइ छै
ह हँ ने कुछ नहि अच्छा कष्ट आजाए तऽ काफी नीक रहै छै पढ़ाइ पर तऽ सोचै छै ध्यान देबै ल लेकिन मने न करै छै प पढ़े आब ओतना छोड़े छै ओयसे नीक प्राय पर ध्यान देे छै तऽ मन थोड़े लागै छै मना करै छै
जे ओ हमरो जर उ चीजो जोव भेल छै
खाली मुबाइल देब मन करै छै लागा रहय छै
जी हम अपन आहा ते कामो करे छी जहाँ तऽ पैसो कमा लेबै छै
पाँची काम करै छै बहुत काममे कमे पैसा रहै छै ज्यादे मेहनते रहै छै चक्कर में और पूरा मोन न करै छै पाइ थकावट के कारण और जल्दी नींद लागे छै मोना करै छै
आ रोज जाइ छी अहाँके रोज जायके मन करै छै
अब तो अब तो मजबूरी रहै छै मजबूरी रहै छै जाय ल जाइ छै लेकिन एक बात कहै छै हर चीजमे हर बात मे ह कहै छै हर चीज मे मन लागे छै जल्दी मन लागे छै पढ़ाइ पढ़ाइ मन झलदी न लागै छै ह दिक्कत रह छै हर चीज मन नहि छै लेक पढ़ाइ मे मोन न लगे छै
हो जाइ छै जी जी
तऽ आओर बताय छै खाना पीना के बना के सब जानै छै
हँ बहुते खाना पीना बना लेबे छै आ बहुते न बनाय छी
ओ ठीके छै कोन चिज़ बना ले छै हल्का फुलका मे कोन चिज़ बना ले छै
हल्का फुल्का मे भात दालि सब्जी सभ बना लेबै छी खाली मीट मछली छोड़ क
रूटी तऽ नहि बने छै हमरा से
अ रोटी बना रहलै छी तऽ की करै छै बेल लेबै छै नीक ढंग से ओकरा बाद की करै छै कि जैसे बला जाइ छै तऽ की करै छै कि कचौड़ा एगो लाबै छै ओकरा ऊपर डालके आ काटि देबै छियै हालि हालि आ गोलो जाइ छै पूरा
ह अब तऽ रूट सब ईटी होइ छै मसीन आ जाय छै रूट ओ केता लोकके रोटी न बनाै छै तऽ रोटी वाला मशीन छै ऑटोमैटिक रोटी के खाय खाली रोटी घोला पर रखै छै अपने आप ओकर गोल कर ले छै रोटी बना ले छै तऽ मशीने आ गेल छै
जी ई तऽ बात छै अहाँ एकदम नीक कहे छी पहिले न रहे छै अभी आ गेल छै
ह बस सही कह छै आओर कहै छै होली के होल मेरु पारटीपय छै घर बर रहै छै
होलीमे तऽ घरोमे रहैत छियै न निकलैत छीै कछोमे बोलै छी ने सभ
होली खिलै छियै रंग रंग खिलै छै होली में
हँ खेल लेबै छी नीक नाक
हम तऽ ऐसन होली जे परै छियै उस मे हल्का भी रंग न लगे छै दिन भर घरे मे रहै छियै सुतल रहै छियै
एतऽ हमो रंग रंग ननू खेलै छी अबीर रात के खेलै छी हमरा अपनेम अपने मे मोन नहि लागै छै
पहिलेसँ ने बात नहि रहै छै पहिले के रहै छै होली मे तऽ सुबह पाँच छओ सात बजे से लेेक पूरा दिन भर बा दू तीन बजे तक दू बजे तक एक बजे तक रंग खेलैत छी पहिले बहुत मन करै छै खेलै के आर ऐसे भी दीपावली मे पटाखा ल घुमे के मन करै छै मन नहि करै छै कुछो मन मे लगाबै नहि करे छै होली खेलै मे मन करै छै दीपावाली मे फटाका जलाय के मन करे छै पोरा मे घूमे के मन करे छै सब मोने नहि करे छै
हमरा अपने हम अपने आप सब चीज से दूर जाय छी हमरो सब चीज मे मन न लागे छै
सब लगावै छै कोनो चीज मे मन नहि लगै छै खेल कुद सब नहि दोस्त सब से मिले से मन नहि करै छै मोहल्ला मे भी निकले बहुत कमे हम तऽ काम पे जाइ छै काम घरे आय छै आराम से सूति पि रह सुति के रहे कोनो से बात न करे छै
अच्छा कोनो हमहुँ एहि सही छी आओर सभ नीक छै
आओर बताय छै सब स्कुले पे आय छै बस तोे बात करै छियै सजनवा सबस आऔर मोबाइले पर बात करै छी
न हम साजन सबसे स्कुले मे बात होइ छै एगो अनिकेत छै तऽ ओकरास से कबोकबाल हो जाइ छै एगो अहाँ से आओर केकरो कोना से ने
अनिकेत ट्वेल्थ नहि देबे छैे एक्जाम देबे नहि जाय छै ट्वेल्थ नहि करै छै
न तऽ ओ पोलिटेक्निक मे हमहि ने भेजले छी ओकरा थोड़े पता रहै छै किछु हम देबै छी ने तऽ बोलै छै कि ओकरो दे देबै ले तऽ ओहो ओ हमरे हमरे साथ पढ़ै छै लेकिन हमर भेज देबै छै बड़ा दूर पहिला बारमे हमर कऽ हम हम डालले रहै छी नू कॉलेज के नाम तऽ हमरा मे गलती सँ हम नहि डालले छी हमर भैया डालै छै तऽ ओ गलती से गवर्मेन्ट छोड़के सब प्राइवेटे कॉलेज डाल देबै छै तऽ हमरा मिलै छै दोसर जगह पूर्णिया मिलै छै आ ओकरा मिलै छै मोतिहारी तऽ हम नऽ जाइ छियै
ओ ओकर तऽ बढ़ी जगह मिल जाइ छै मोतिहारी मे
जी आ हमरा दूर मिलै छै तहि ला हम नहि जाइ छियै
पहले ओ सिक्का हो जाइ छै ओस कर से कची हो जाइ छै।
आ जइसे एगो टुवेल्थ के बाद इंजीनियरिंग होइ छै जकरा लोक बी टेक कहल जाइ छै आ एगो कहै छै जेकरा पहलही जॉब चाहे के होइ छै तऽ ओ अपना ई एहिमे सँ निकाल लेबै छै एहिमे ट्वेल्थ करे के जरूरी बारहवीं के पढ़े के जरूरी न पड़ै छै
नौकरी मिल जाइ छै जल्दी क दिक्कत भी होइ छै नौकरी
न नौकरी मिल जाइ छै अगर अहाँ बढ़िया सँ सीखनेे होइ छियै तऽ नौकरी मिल जाइ छै लेकिन इहे दिक्कत होइ छै कम दामके मिलै छै
त ईमेजन दोस्त कहै छै न कि अ निकित करे छै तऽ ओहिमे कोचि के तैयारी करै छै।
कम्प्यूटर साइंसके
त कंप्यूटर साइंस सँ क लियो कम्पनी मे नौकरी लगै छै
हँ कम्पनीे मे ने लागै छै तीन चारि लाखके पैकेज देबै छै
ओ कह य यह मिलै छै कि कही बाहर मिलै छै
नहि इहाँ थोड़े मिलै छै आब जेने कोन जे कम्पनी चुन ले छै ओकर जेना होइ छै काम करे वाला आदमी ओने मिलै छै एने थोड़े मिलै छै
बढ़िया से पढ़ाई होइ छै कॉलेज लंग
अब ओहे नहि जानै छै हम कॉलेज मे थोड़े गेल छी
ह तऽ ओकर सेलेक्ट हुए छै त टुवेल्थ करके छोड़ दै छै डायरेक्ट उ करै छै ने
हँ सेलेक्ट करयके बाद ट्वेल्थ करयके जरूरत नहि पड़ैत छै ओ ओहि लए करल जाइत छै कि जल्दी नौकरी मिल जाइ छै लोकके
बस दू साल आओर समय बच जाइ छै ने
जे ओकर दोसर समय बच जाए छै लेकिन बीटेक अगर करै छै त ओकरा ज्यादा बढ़िया मिले छै
ह
त ओकरा ल फेर न दू साल लागिए जाइ छै
तऽ पी टी बु ओ बीटेक उहे कॉलेज स करइ छै की दूसर कॉलेज सँ
बी टेक ओ पॉलिटेक्निक मे बी टेक नहि होइ छै दोसर कॉलेजसँ करल जाय छै
पोलोटेक्निक कलजमेमे कोन सााल त रहैके छै ओकरा
पोलटेक्निकबा मे रहैके पड़ै छै अहाँके नहियो त कुछ साल रहके पड़ै छै
ओ ओकरा तब डेढ़ साल हो गेल छै ओकरा ओ ओकरा तऽ डेढ़ साल हो गेल छै डेढ़ साल ओर बाकी छै ने
जे
मने रोज जाइ छै ओकर बाद कॉलेज जाइ छै
हँ रोज जाए छै अहाँके मन सँ छै
तऽ बढ़िं जगह मिल जाइ छै आराम से दू साल बचै छै बढ़िया तैयारी करै छै तऽ बढ़िआ नौकरी मिल जाइ छै ठीक रखे छै फेर बाद मे कॉल करै छै
जी रखू